हैेलो
नमस्कार मित्र
नमस्कार
आइ सुनलहुँ जे केरल भारतक सभाषा सुन्दर राज्य भाषामे से एक अछि जाहिठाम चारु कात हरियर हरियर वन नारिकेलक गाछ नदी झील आ समुद्रक अद्भुत सङ्गम देखबाक अवसर भेट पठे छी
ह मितर अहाँ ठीक कयलहुँ केरलक प्राकृतिक सौन्दर्य एहन मनमोहक अछि किजे ओहि पञच लेताई मन प्रसन्न भए जाइत अछि आ चारूकात फैलल हरियाली आँखि आ हरदिया दुनू के अपा शान्ति प्रदान करैत अछि
हँ मित्र हम इ सब देखल जी केरलत पहाड़ झरना काय बागान आ घना जंगल एतेक सुन्दर लगैत अछि जे ज एक बेर ओ देख लेत ओहि दृश्य के जीवन भरि बिसरि नहि
उन्नस सटा केरलक बेकाटमे चलैत हाइबोट शान्त जलधरा किनार पर लागत नारिकेलक कात आ मधुर वातावरण पर्यटक सभकस लेल आ विविध शमनीय अनुभव बनि जाइत अछि
हँ सुनीत छी ही ओते समय परीक्ष मधुर आवाजी ठण्डा हवा आ हरियर वातावरण पूरा प्राकृतिक अनुपम उपहार जेका अनुभव होयत अछि
वास्तवमे केरल प्रकृतिक एहन अनुपम धरोहर अछि जे प्रत्येक क्षण मनुष्य प्रकृतिक संग अपन आत्ममीय समबधन महसूस करैत अछि
केरेलक चायक बगान दूर दूर धरि हरियर चादर जेकाँ परसल देखाइत अछि जाहि कारण ओ स्थान अत्यन्त आकर्षक आ मनमोहक प्रतीत होइत अछि
मुन्नादक पहाड़ी क्षेत्र ओतयक शीतल वातावरण कुहासं घेरल दृश्य आ हरियर थलान स पर्यटक सभक मन मोहि लैत अछि
वर्षक समय केरलक सौन्दर्य आरू बढ़ि जाइत अछि कारण प्रत्येक गाछ पात नदी झरना आ खेत नव जव जीवनसँ भरल देखाइत अछि
बरसातक बुंद जखन हरियर पात पर पड़ैत अछि तऽ पूरा वातावरण संगीत जेखा मधुर आ मनमोहक भेएल जाइत अछि
केरलक समुद्र तटपर साँझक समय डूबैत सूर्यक दृश्य एतेक रमणीय होइत अछि जे लोकसभ घण्टो धरि ओहि दृश्यक आनन्द लेत रहैत छथि
समुन्द्रताे ली शीतल हवा आ सुनलहा बालू मिलियक एहन वातावरण बनबैत अछि जे मनुष्यक समाप्त थकान दूर भए जायइत अछि
केररलक जंगलमे हाथी हरिन अनेक प्रकारक पशु आ दुर्लभ जी जन्तु प्राकृतिक सतुलनक सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत करैत छथि
ओतय राष्ट्रीय उद्यान आ वाणिज्य अभयारण्य प्रकृतिक सञ्चालनक उत्सक उदाहरण मानल जाइत अछि
हँ ई सही कहलहुँ मित्र हमरा जानि बहुत खुशी भेल जे केरलक लोक केरलक मसला के बनाच निकलैत सुगन्ध पुरा वातावरणी सुसगंधित बना दैत अछि आ ओहि स्थानक प्राकृतिक आकर्षण मे चारि चाँद लगा दैत अछि
हँ इलायची काली मिर्ज दालचीनी आ लोक के खेती केरल क हरीयर धनिया आर्थिक आ प्रगतिक दुनू दैनसँ सम्बन्धित बनबैत अछि
हमरा ई जानि बहुत प्रसन्नता भेल जे केरलक नदीसभ स्वच्छ जलन भरल रहैत अछि आ ओहि किनारपर बसल गाम सब प्राकृतिक सङ्ग मधुर जीवन व्यतीत करैत छथि
केरलक झरना सबक गिर निर्मल झलक ध्वनी एहन मधुर सगीत उत्पन्न करैत अछि जे प्रत्येक पर्यटक मात्रगुप्त भए जाइत अछि
जखन पहाड़क ऊपरसँ कुहासा धीरे धीरे हटैत अछि तऽ पूरा हरियर दृश्य स्वर्ग जेकाँ सुन्दर प्रतीत होइत अछि
भोरक समय सूर्याक कोमल किरण जखन जंगल नदी आ नारिकेलक गाछ परर पड़ैत अछि तऽ सम्पूर्ण वातावरण सुनलह आ अनत आकर्षक भए जाइत अछि
केरल क प्राकृतिक सौन्दर्य केवल आँखिके सुूख नहि दैत अछि बल्कि मनके सेहो गहन शान्ति आनन्द आ सकारात्मक उर्जा प्रदान करैत अछि
एतेक स्वच्छ हवा हरियर वनसपत्ति आ शान्त वातावरण सुस्तरिय लेल सेहो अनियन्त लाभदायक मानल जाइत अछि
हमरा लगैत अछि जे प्राकृतिक वास्तविक आनन्द लेबाक लेल जीवनमे कमसँ कम एक बेर केरलके यात्रा अवश्य करबाक चाही
बिलकुल
केरलक प्रत्येक स्थान प्रकृतिक अद्भुत कलाकृति जेका प्रतीत होएत आछि आ प्रत्येक दृश्य कैमरा मे कैद करबाक योग्य होइत अछि
जखन पर्यटक हाउसबोट पर बेसी सानत विक्वाटर क यात्रा करैत छथि ता ओ अनुभव जीवन भरि अमूल्य स्मृति बनि जाइत अछि
केरलक लोकसभ प्रगतिदिन प्रेम करैत छथि ताहि कारण ओ सब अपन आसपासक वातावरण सदैव स आ रिय राखबाक प्रयास करैत अछि
केरलक सुन्दर समुद्र तर हरिहर पर्वत गाहिर जङ्गल आ स्वच्छ झीलम सभ मिलकई प्राकृतिक अनुपम चित्र प्रस्तुत करेत अछि
एत प्रत्येक सिस्ट मे प्रकृतिक अलग अलग रूप देखबाक अवश्यक भेटत अछि जे पर्यटक सबहक मने के मोहि लैत अछि
जखन शीतल हवा नारिकेलक पात सबके हिलबैत अछि तऽ ओ दृश्य म अत्यन्त मनोहारी आ शान्तिपूर्ण प्रेतीत होयत अछि
केरलक हरियर धरती रङ्ग बिरङ्ग फूल सुन्दर उत्पन्न आ प्रकृतिक वातावरण ह प्रत्येक आगन तक के अपन दिशा आकर्षित करैत छथि
हमरा विश्वास अछि जे प्राकृतिक संरक्षणक दृष्टि केरल सम्पूर्ण भारत लेल एक उतकृष्ट उदाहरण अछि
सच कहू तऽ केरलक प्रकृतिक सौन्दर्य देखलक बाद मनुष्य प्राकृतिक महत्व स्वच्छताक आवश्यक आ पर्यावरण संरक्षण मूल्यक गेरायन्स बुझि सकैत अछि
एहि यात्राके चर्चा सुनिके हमर मन सेहो केरलक अद्भुत हरियाली शान्त वातावरण आर अनुपम प्राकृतिक सौन्दर्यके अपन आखिरसँ देखबाक लेल उत्साहित भए गेल अछि
निश्चय जखन हम दुनू एक दिन करलक यात्रा करब तऽ ओतेक हरिियर कदति स्वच्छ हवा सुन्दर समुदर पहाड़ नदी झरना आ अद्भुत प्रकृतिक सॉंदर्य क अविसमणय अनुभव जीवन भरिक मोनमे रञजाना करब
हँ समुद्रिक लहरी शीतल हवा आज सुनहला बाबू मलिकई एहन वातावरण बनबैत अछि जे मनुष्यक समस्त थकान दूर भऽ जाइत अछि
निश्चय जखन हम दुनू एक दिन कलक यात्रा करब तऽ ओतेक हरिय पकद स्व् हवा सुन्दर समुद्र पहाड़ नदी जहना आ अद्भुत प्राकृतिक सौन्दर्य
ह
अभिरमणयो अनुभव जीवन भर मे मोन में संजनो कर देब
सही कहलूँ मित्र केरलक प्राकृतिक सौन्दर्य केवल आँखििके सङ्ग नहिह दैत अछि बल्कि मनके सेहो गहन शान्ति आनन्द आज सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करैत अछि
एतेक स्वच्छ हवा हरियर वन आ शान्त वातावरण स्वस्थता लेल सेहो अनियत लाभदायक मानल जाइत अछि
हमरा लगैत अछि जे प्राकृतिक वास्तविक आनन्द लेबाक लेल जीवनमे कमसँ कम एक बेर केरलक यात्रा अवश्य करबाक चाही
बिलकुल मितद केरलाक प्रत्येक स्थान प्रकृतिक अद्भुत कलाकृति जे हो जा छी आ प्रत्येक दृश्ये कैमरा मे खद करबाक योग अछि
हू हू हम तस्वीरसभमे देखलहुँ जे केरेलक पहाड़ झरना चाय बगान आ घना जङ्गलक एत सुन्दर लगैत अछि जे जहं एक बेर केो देख लेत ता ओहि दृश्य के जीवन भरि बसरि नहि सकत
इदलग लोकसभ प्रकति प्रेम करैत छथि ताहि कारण ओसभ अपन आसपासक वातावरण सदैव सोच चा रखबाक फ्यस तरत छथि
सुनैत छी जे ओतय भोरक समय पक्षीक मधुर आवाज अ ठं्ा हव आ हरियर वातावरण पूरा प्राकृतिक अनुपम उपहार जकाँ अनुभव होइत अछि
सच कहू तऽ केरलक प्रकृरिक सौंन्दर्य देखभालक बाद मनुष्य प्रकृतिक महत्व स्वच्छताक आवश्यकता आ पर्यावरण संरक्षण मूल्य ग्रइश बुझि सकैत अछि
वर्षाक समय किरलक सुन्दूरी आरो बढ़ि जाइत अछि कारण प्रत्येक गाछ पात नदी झरना आ खेत नव जीवनसँ भरल दिखाइत अछि
एहि यात्राक चर्चा सुनिके हमर मन सेहो क देलक अद्भुत हरियाली शान्त वातावरण आ अनुपपमकर प्राकृततिक सौन्द कपाआकस देखभाल ज मनउत्साहित भए गेल अछि
हँ ओतय राष्ट्रीय उद्यन आ वन्यजीव अभयारण्य प्राकृतिक संरक्षणक उत्कृष्ट उदाहरण मानल जाइत अछि
निश्चय मित जखन हम दुनू एक दिन केरलक यात्रा करब तऽ हरिय पकी स्वच्छ हव सुन्दर समुद्र पहाड़ नदी झरना आ अद्भुत परकातृक सौन्दर्य
ह
अभिसम्प नियम अनुभव जीवन भरिक मोनमे संजोना कब
ओतय राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभहारण्य प्राकृतिक संरक्षणक उत्कृष्ट उदाहरण मानल जाइत अछि
हमरा ई जानि बहुत प्रसंसना भेल जे केरलक नदी सब स ब छी आ ओहि किनार पर बसल गाम सब प्रकृतिक संग मधुर जीवन अछै त प्रगछति
केरलक वीट वाटरमे चलैत हाउसबोट शान्त जल धारा किनार पर लागल नारिकेलक गाछ आ मधुर वातावरण पर्यटक सब लेल अविस्मरनीय अनुभव बनि जाइत अछि
लाग छै ह